हूँ
आब आवाज आबैया नीकसँ हँ
आई अहाँके आर सब ठीक छै अरे आइ बहुत लेट भ गेल उठुलियै
किया
आब आई पता नहि किया आब कि एकर की जवाब दिअ लेट भऽ गेल तऽ अब लेट भऽ गेल
सवेरे किया न सुतैरहिए से
सबेरे तऽ सुतते छियै बारह बजेसँ पहिले तऽ ओनाहितो नहि सुतै छियै एगारह बजेसँ पहिले
अच्छा
ओना तऽ हमरा एहन एगो टाइम छलै जे तीन तीन बजे सूते कऽ आदत छलै
अरे बाह काज के कारण ने
नहि काजके कारण नहि पढ़ाइय लिखाई के कारण किछु डिप्रेशनो के कारण
अच्छा डिप्रेशन
मतलब डिप्रेशन मतलब फालतू आरो बताउ छोरु ऐप में छी
नाश्ता भेल?
नहि नहि, एखन नाश्ता तऽ नहि भेल ह अखन आब जे छै से कनि, आइ कनि गाड़ीके साफ करयके अछि, बुझलियै।
हँ।
सिलेंडर लाबऽके हँ, घरमे बहुत कम है हँ।
अच्छा। मतलब जे काज रविदिन करैके से आइ कऽ रहल छियै ने।
हँउ न कॉपे लियए
हू।
हँ। अपन नाश्ता पानी भऽ गेलै?
नहि हमरो नहि भेल यऽ। हमहूँ पौने नओ बजे उठलहुँ यए।
म
ह
मधु मधुबनी कहियो गेलियै या कि नहि घूमयके लेल?
हँ। पैर बस देलहुँ ये ओते लेकिन घुमलहु नहि।
नहि, कहियौ नहि।
नहि जेना एहिबेर ओ पूर्णिया नहि गेल रहू छब्बीस तारीखके तऽ शायद पूर्णिया लग ही मधुबनी छै। केना सटलै। तऽ ओहि तरफ से रिक्शा से गेल रहौ तऽ भाय बतेलक जे इहा मधुबनी छियै हमरा भेल मधुबनी त हेतै बहुत उधर कात मे ई पूर्णिये के बीच मे किया छै। कहलकै नहि एते पूर्ण अथी मधुबनी छै।
तहन तऽ कहियो अहाँ झंझारपुर तरफ नहि गेलियै। मिथिला हाट सभ छै। देखतियै बहुत स सुन्दर सुन्दर जगा छै।
ओसभ एकटा सपना भेल सपना कहिया पूरा होयत पता नहि।
अरे सपना कोनो छै। ओ तऽ बहुत बहुत पैघ चीज नहि छै। अपना सभ लेल नजदीकमे छै कोनो बहुत भारीथ काथि, छोट मोट चीज भेलै, बुझलियै?
एक लड़की के निकलब बहुत बड़ा बात होइ छै।
हँ।
फैमिलीके साथ निकलू तऽ ओहि लेल समय चाही।
लेकिन लड़की पता आइ लेकिन पता फिर भी लड़की एनाहिते नीक लागे छै मर्यादा मे रहै छै तऽ।
वही तऽ। आ पता नै अखन ह नहि हमरो।
हँ, लेकिन घुमऽ के चाही। फैमिली के लोक सभके साथ तऽ घुमि सकै छी एहन नहि छै
हँ।
भैयाके साथ घुमि सकै छियै?
जी एहिन की करब। हैबा एहिबेर लेकिन घुमलहुँ लगभग जतय-जतय जायके रहय गेलहुँ पन्द्रह दिन छै आर आगू आब जे हुए।
हमहुँ जे छै से जा रहल छी, जयपुर कहने छै ने वहाँके।
हँ।
आब जयपुर से जाएब दिल्ली, फेरोतर से जाएब काशी।
वाह तऽ काशी तऽ ई सावनेमे ने जेबै?
सावन जाहि दिन चढ़तै तीस तारीखके चढ़तै ने सावन?
अच्छा तीस जुलाइके
हँ इएह साल छै तीस जुलाइके इएह महीनामे चढ़तै
हँ
उएह दिन जेबै सावन मे कासी
माँ लेकिन बहुत बहुते भीड़ रहत उधर
भीड़ रहतै त कि करबै भीड़
काशी मतलब पहिलुक बेर जेबै की
हम पहिले बेर जेबै हम दिल्ली पहिले ओना गेल छियै लेकिन हम कभी घुम घूमय के मकसद सँ मतलब घूमयके मकसदसँ नहि गेल छियै
हँ
ब दिल्ली त पहिलो गेल छियै भैया हमर दिल्ली मे रहै छै चा बलिंदर चच्चा सब दिल्ली मे रहै छथिन त सभ आदमी ओते रहै छथिन
कनी अखन जे छै से एक बेर ज अपन दोस्त सबके ग्रुप मे एहि बेर कनि एगो विचार भेल न घूमे छी कनी देखे छी इंडिया भारत अपन केहन छै
अच्छा मतलब यही दिल्लिए काशीमे देख लेबै
लगभग त भारत के लगभग एगो दूगो मेन स्टेट तऽ देखे लेबै ने बिहार देखबे के लिए युप देखबे के लिए झारखण्ड देखबे के लिए
हँ धीरे धीरे सगरो घुमि लेबै त इहो नीके रहत
छिय ओर की झारखंड गुजरातो गेले छियै बिहार के एगो राजस्थान ठीक से बचि गेलै
अच्छा ओ ठ ओ ठण्डी महीनामे चलि जायब
ने ने बरसात के समय छै बढ़िया त छै
पता नय ओतेक नय पता ये जे किधर कोन समय मे जाना चाही
हाँ से तऽ हमरो एहि चीज के जानकारी नहि यै खैर अपना सबके लेल इंटरनेट यूट्- कियो सबके जिन्दाबाद की जे पत जे चीज नय पता अछि से अपन अहाँ पुछि लिअ अपन भ गेल सभ किछ
हँ
बुझलिये आओर तहन बताउ
हमर तऽ अभी ठीके यऽ आब देखै छी गाँवसँ कहिया बाहर निकलब ताकि किछो काजसभ शुरू कए सकी ताकि सीख सकी
सीखू काज सब करू पढ़ाइ लिखाउ करू मोनसँ बौआ
हूँ अहाँ की करबै
हम ओ त कए रहल छियै करबे करबै जे चीज अहाँ विचारि रहल छियै से ओ प्रोसेस में हम लागल छीयै
ओ मतलब हम जे विचारि रहल छी
अहाँ जे विचारि रहल छीयै ओ चीज हम क रहल छियै वएह लेल ने रातिमे अहाँके हम कहलौ जे शुरुआत जल्दी सँ जल्दी क लिअ शुरुआतमे देरी नहि करू
हँ इधर कभी सहरसा सब एलियै ये कि नय
ने ने सहरसा उहरसा उमहर कथी करे जेबै ने ने ने अभी
हँ से त इहो बात छै उधरे सब कुछ अहाँ के मिल जातय
हँ आब बिहारो छोट जगह थोड़े ने छै बड़ी तक बिहार
ने से तऽ छै
हेलो आब सहरसा लेकिन हमरा आबयक इच्छा भ रहले हइ एकबेर कियाकि हमरा बिहार पूरा घूमयके अइ बढ़ियाँ सँठीक छै त हँ सहरसा लेकिन किछ सोचै छियै कोनो एहन वजह भेट जाय जे आबय पड़त ते चल जेबै
अच्छा आब ओ मीरा टॉकीज छै ने ओतब फिलिम देख लेब अहाँ
अरे फिल्म देखऽके लेल एतेऽ दूरा आउ
अच्छा हँ सॉरी ग्लास ब्रिज बनते सहरसा मे
जाहि दिन बनत तहि दिन आबि जायब पक्का
हँ अथी अभी कामसभ चालू भए गेल यै त अथी जब भए जायत ने त हम अहाँ के कहब तब आयब गलास ब्रिज बनतै
अच्छा
तब एकटा कारण भेट जायत अहाँ क
ह कोनो रिलेटिवो सब सहरसा केनेय छै रिश्तेदार सब बुझलियै हो जे केओ रहिता त कहते चलू हुनकर भेंट क के अबै छी
हमरा सबके त अगल बगल मे जते चाह बगैर जकर सबके शादी बियाह जते जे चीज होइ छै दरभंगा सँ मधुबनिये तक रहि जाइ छियै हम सभ
हाँ ही हाँ
हँ हमसब दरभंगा से मधुबनी मधुबनी से दरभंगा याब बहुत सब बहुत मुजफ्फरपुर के बॉर्डर हमसभ इम्हर बेनीबाद तरफ बेैनी मुजफ्फरपुर कनि मनि हम सब चलि गेलौ आ बाकी के त अपने दस पन्द्रह किलोमीटर दस पन्द्रह किलोमीटर सभके शादी बियाह भऽ जाइ छै
हँ हमरो सबके बेसी से बेसी सहरसा मधेपुरा सहरसे एतेटा के अथी छै जे जिला छै जे अहाँके लगभग यह जिला मे भाए जायत लगभग के शादी
शादी बियाह अपने मे भ जाइ छै आ दूर दूर भेल त आदमी कनि घूमहो जाइ छै चल ठीक छै वएह बहानेे
हँ त
दीदी के सासुर जायब
हूँ आ नहि होनो चाही जगह जगह रहै छै तऽ आदमीसभ के मोनो लागे छै घुमनो चाही एक तरह से सब जगह के सब चीज जान पहचान होइ छै तऽ अच्छा लागै छै ए जेना मिथिला हाट के बारे में सुने छी बहुत सुंदर होय छै ओत भनसाघर त की कहाँ सब छै ब फोटो वीडियो मे देख के रहि जाय छी
मिथिलाके लेल तऽ बहुत नीक चीज छै, मिथिला हाट, मिथिला अपन। मिथिलाके इतिहास बहुत नीक छै ने, सभदिनसँ।
हँ। आओर ई दरभंगा के श्यामा मंदिर इहो बहुत प्रसिद्ध छथिन
श्यामा मन्दिर अहाँ नहि गेल छियै कहियो।
कहलहूँ जे उधर पैरे ने रख ले छी तऽ
अच्छा अच्छा श्यामा मन्दिर अहाँ नहि गेल छी चलू कहियो दरभंगा आबके विचार करू अहाँके दरभंगाके श्यामा मन्दिर सभ किछु घुमा देब।
ठीके यऽ, हम समय निकालब तखने ने।
हूँ-हूँ, जहिया अहाँके समय भेटत। दू साल, पाँच साल, दस साल जइया।
नहि तऽ सीधे बाल-बच्चाके लऽ कऽ जायब।
आ चारू आदमी घुमब
ह ह
आओर तहन कहु अच्छा, ई बताउ जे अहाँके मिथिलामे सभसँ नीक चीज की लागै? मिथिलामे।
अभी हम नहि बता रहल छी, अच्छा, एक चीज यऽ। हमर सब के त भाषा ओते खास नय य मैथिली मे लेकिन सभ दिसके ने, ओ एकदम की कहि आब, अमृत की? खासवाला जे भरलका सभ दै छै ने, ओ गजबे छै। गजबे लागै छै हमरा सुनऽमे एकदम। शुद्ध हम, हमर ममिऔत भाइ भी मतलब मैथिलीके।
ओ सभ ज्यादा सुन्दर भाषा छै ने, दरभंगासँ ज्यादा मधुबनीके लोक सभ बजै छथिन बहुत।
अच्छा।
जे भाषा होबाक चाही मिथिलांचलमे, ओ। मधुबनीके लोक सभ बाजै छथिन ई भाषा।
आ ओहन को। जे सभ हम करतो छियै तऽ हमरा लगै छै कऽ बहुत ज्यादा ने, ओवर एक्टिंग भऽ जाय छै। ओहन टाइपके लागत, कियाकि हमसँ जल्दी ओहन भा। भाषा बाजै ने छियै, हमर सभके एहने भाषा छै।
कहैत छै ओकरा, हँ, बुझियौ जे ठीके अछि, लेकिन।
हँ।
कनिआँ सभके डिपेन्ड करै छै। एरिया पर, मतलब बात।
जे अहाँ सभ दरभंगा, मिथिलांचलसँ कनि साइड भऽ जाइ छियै ने।
हँ, बहुत इधर एकदम कोशी क्षेत्र भऽ जाइ छै ने।
फेरो पूर्णियाक भाषा मीठा छै।
हँ, लेकिन उधर हम ओते गेलहुँ या नहि, बस ई शादीमे गेल रहौ। एक दिन रहलहुँ, फेर चलि एलहुँ तऽ ओते जानकारी नहि अछि हमरा।
कियाकि हमर एगो-दुगो मित्र छथि। पूर्णियाके तऽ हुनको मैथिली बहुत पवित्र छै।